का करय छी।
नमस्ते छी का करै छी।
काम करै छ सभ ठीक छै पढाई करै छी
और बताइ क्या क्या क्या खाइ छी आज।
आ चावल दाल आलू।
अच्छा हमु खाइ छी। पनीर खााय छी चावल खााय छी कोल्ड ड्रिंक पियए छी। दही वही खाय छी इहे सब। तऽ खाइ छी हम। आ लास्टं मे कोल्ड्रिंक पिये छी। तू का का खाय छी पिए छी।
हँमो स। सोचनीहि कि आज कोल्ड्रिंक पियै छी।
अच्छा हूँ।
आ खा खाना बहुत बढ़िया बनल छी आज। हमरा घर पे।
अच्छा अच्छा खाना बनाबे आबै छै तोरा।
हँ हमरो।
अबै छी अच्छा का का बना लेबे छी।
हम चावल दाल। सब्जी आलू के सब्जी बैंगन के सब्जी जी। टमाटर चिकेन, मटन सब, सब चीज बना लेल
सब। ना लेबे छी आरो बताबै छी घर परिवार सब कैसे चलै छी।
सभ बढ़िआँ चलै छियै अपनो बताइ छै।
ठीक छै, सब खाय छी, बनावे छी, घूमे छी, सब परिवार-उरवार सब ठीक के तबियत-अबियत सबकुछ ठीक छै। अभी त गाँव मे तार खेती नै होय छै तऽ गाम के खेती कैसे चलै छै।
हाँ गांव के खेतियो हमर अच्छा चलै छै, अच्छा चलै छै। अभी
ते मे कथी-कथी धान रोपै छी फेन गेहूँ रो पै छी, उ की करै छी, फेन ओकरा कटे छी। फेन काटे के बाद ओकरा एथी करे छी, पिक-अप छी, फेन लदवाबे के बाद बेचै जाय छी, फेन बेचै के पैसा बाटै छी बहुत नु काम करै छै, तू का-का करै छी।
हमहु एबेेरा ऊह के उम्म फसल लगले छीया, गेहूँ के लगैले छीया, चावल के धान के लगैले छी, त अब कटाई भेल छै तऽ काम उम करै के पड़ी। तऽ उहे ओहि चक्कर मे पड़ल छी।
अच्छा-अच्छा। आरो बताई छी। का पढ़ाई-लिखाई का करै छी।
अभी तऽ विज्ञान पढ़ै छी।
विज्ञान पढ़ै छी ना।
आ।
और का करै छी बड़का-बड़का अच्छा काम करै छी, पहिले हमनी के पहिले कितना खेलाय छी। पहिले खेलैत रहै छा, मिलत रहै छा, घूमत रहै छा, आब तऽ स सब अपन अपन काम मे व्यस्त हो गेल छ सब कमााय छ द भ छ सब एने ओने सब। चल गेलैसा।
सही बात हइ।
ने सबके अपन अपन काम छी करै छी परिवार चलाबै छी क्या करल जाइ।
तब हमरो बाल-बच्चा सब बड़ा परशान रहेला, करेला हमरा।
अच्छा और बताई छी की हाल-चाल माँ-बाप का हाल
सब-सब बढ़ियाँ छै।
ठीक छै। ह्म्म सभ हमरो तऽ सभ ठीक छै हँ सभ दबाइ उवाइ चलै छै। कोनो एनाह छै कोनो गाँव छै दोकान उकान सब दोकान चलै छै ने हमर। खेतियो चलइ छै।
अच्छा अच्छा आ ओ किराना के दुकान अपने कलेह छी तऽ ओकर का भेलै छै।
सब बढ़िया छै आब दवाई में कब। बहुत दवाई बहुत तरह के दवाई आबे छै पहिले तऽ बचपने मे चोरा चोरा खाई छै दवाई। पेनहाइ करइ छै। इआदमि के बचपन मे खेलै छै घूमै छै न अब तऽ कोनो मिलै से ना आबै छै। करैल जाइ छै और बताय से कहाँ घूमेै जायग। प्लेन बनाय छै।
अब त हम सोचै छी कि अब जाइ हम नेपाल घूमेै छै।
अच्छा। क का का घुमैमे। का का करै छै
घुमै मे। पहाड़ घूमय छी खाना खााय छी बढ़िया बढ़ियां जगह घूमय छी आवाज पीछे से आवय छै।
ठीके छि। बोलाै छी ने तऽ। जहइ छीी।
हँ ह हँ हँ हँ।
घमै छी अच्छा हम गय छी वैष्णो देवी जाै छी तऽ वैष्। सब पर ट्रेन से जहे छी फेन प्लेटफॉर्म पे बैठे छी फेन ओकरा बाद ट्रेन पे जहे छी फेन ट्रेन में खा। ते पीते। घूमते फेन जहै छी। उतरनाइ कश्मीर उतरनाइ फेन कश्मीर उतरैके बाद कश्मीरसँ गेलियै फेन बससँ चाहे ट्रेनसँ गेलियै फेन ओतहाँसँ खाते पीिते खेलते घूमते ओतहाँसँ फेन गेलियै। क्य कटरा फेर कटरा से गय नइ। तन मे रुकनी। आ होटल में सब काम धाम सब देख। तकत दुकत रूकत दुुकत घूमत नहात। ओ त सब जे चनििया ह। ऊपर फेर ऊपर चढ़े के बाद थकान उकान हो रहइ फेन मजा आय चढ़े मे।
तू तऽ बताले ले छी कि हम हाफे पेंट पहिन के।
ह ओहिमे हम हाफ पेंट पेन्हइ छी टी शर्ट। पेन्हई छी बहुत ठण्डा लग छै। छी हमरा का फिर भी हम पूरा कंट्रोल कऽ लेबै छी। की कहै छी।
मणि भााय कोन चीज पहिनले छै।
जीन्स पहनाइ छी इनर। पेनाइ छी। जैकेट पेनाइ छी बैग मे जैकेट। ले के जा हइ। स हम तऽ कुछे ने ले जाइ छी ह। अच्छा हँ तऽ। पेन्हई छी ओकरा बाद उतार के फेनु। पर से उतर न नहि आय छी फेर भैर। चर नहि छी। फेन भैरव बाबा चढ़ै के बाद फेन उतर न आल छी अहाँ फेर ओतसँ भैरव बाबा से उतरने आइ छी पैदले मजा करते करते खेलते कूदते ओकर भैरव बाबा से उतरैके बाद सब फे नीचे एनेहइ छी फेर।
आब दुर्गा पूजा ओ आबे वाला छै तऽ त प्लान
एक दू दू दिन एक दिन सटेके सटा। े नवीन उतर नहि आइ फेर कहाँ से। न आइ फेन ट्रेन मे पकड़ने आय फेन ट्रेन से बैठ फेन मोतिहारी आगे न आय।
दुर्गा पूजा आबैवाला छै। तब हमरो प्लान छै दुर्गा पूजा मे वैष्णो देवी जाय के छै।
न दुर्गा पूजा आय वाला छी तो।
अछा पूजा पाठ करै छी तऽ सोचै छी कि जाइ कि अब वैष्णो देवी जाइ छी हमहुँ।
हू हू हू। बढ़िया जगह छी घूमै छी पूरा पढ़ैए छी प्रसादी करै छै आशीर्वाद रहैत छी। ओकरा बाद जी बबै छि। मेला तऽ लगै छै न मेला किय न जाइ छी।
मेला मेलो लगय छि। से शनि बा। किय् जाइ। छै भाय के साथे श श्रेयांश भाय के साथे जाइ छै हम जाइ छीय हमर भाय जाइ छै बहिन जाइ छै।
हमियो प्लान बनाै छी कही चले छी खाय पियए जाय छी।
आ।
का करय छी हू अच्छा प्लान बनायके तऽ बताबेके छी ने बढ़िआ से घुमल जाइ। सब काम मौजू नहि ह ह।
ह।
ओर बताे छी पढ़ाइ सुबेर से लेके शाम ल का का करै छी रूटीन। कहय छी रुटान उठान के न।
वहँ विज्ञान पढ़ै छी ओकरा बाद गणित पढ़ै छी हिन्दी पढ़ै छी अंग्रेजी पढ़ै छी। इ सब हम पढ़े छी अ बहुत बढ़िया लगे छै। पढ़ै ल।
हू। होआइ छी। वहाँ वःबताइछी ने त सुबह उठै छी पाँच बजे फेर पाँच बजे उठै के। छओ बजे नहाय छी नहााय छी के बाद खा पी के कोचिंग जै छी फेर कोचिंग जहै छी फेर दोस्त सभके बैठा कऽ ने कोचिंग ले जायके छी। आ फेर म्य आके घरे। फेर अपने घरे छोड़े छी कोचिंग पढ़ई छी फेर ओन्ने। घुमनेिय छी खेेलनेियै छी फेन घरे आके खाके दोकानमे बैठने छी फेन दोकानमे बैठलाके बाद फेन जाके सुतैत छी सुतैत छी मोबाइल चलबैत छी फेर कोचिंग जाैत छी फेन कोचिंग जहिलाक के बाद फेन कोचिङंग से अहै छी
काम छै।
फेर कोचिंग से अयलाक के बाद खेले जहै छी कबू कबार मन कऽ गेले तऽ। आ खेलला के बाद ह ह हू ए बे तऽ न जाइ। छै सन्डे के चलाे जाय छै। छैय बढ़िया रहय छै। ह ह ह संडे के चलय छी। एक दिन प्लान बना के क्रिकेट खेलाइ छी अहुँ तोरा के बोल दे छी तऽ व चल चलै छी ह ह। दिन नहा चलै छै केना वाटर पार्क वटर पार्क चलै छै। कि नहि तऽ माजा आबै छिय। एक दिन वाटर पार्क चलै छी हम अपने चलै छी वाटर पार्क सब दोस्त सब मिलै छै की बतैलन वाटर पार्क चलै छी ने।
हम वाटर पार्क गेले रहने छी तऽ तोरा बतैले रहने कि नहि बताे दे एने ब गेल रहने छि। अभी हम पे दो तीन संडे प पिछला दू तीन संडे गेलैय। छी तऽ तोरा न बतली न। बतैले छी हम यश वाटर पार्क। बंजरिया गेले छै। ह तऽ ओ बहुत ठीक ठीक वाटर पार्क न छै ओ छपेबे वाला ठीक छै चार चार सौ रुपआ संडे के लगै छी। रविवार के चार सौ रुपआ लगै छै।
चार सौ लगै छी। आओर दिन कितना-कितना लगै छी।
आओर दिन साढ तीन सौ साढ़े तीन सौ लगै छी।
अच्छा कोई बात न घूमै छी ने एक दिन साथ मे चलै छी देशी वाटर पार्क चलै छी अपना सब कही बनाक वाटर पार्क ओ खराब थोड़े छै अपने से ना जाय के छीय अपन चल जाय के छी। की ओय म नहा अपने से खेलऽ कूदऽ सब काम तऽ अपने छै हो जाइ छै। चलै छै तब दू
हँ चलहै चलै हम हमहूँ चलबै
चलै छी अपने से आ सब नहा अपने सब चले छी खेलै छी कुद छी बचपन मे कितना सा घुम छी कहाँ टाइम मिलै छी हो। उ तऽ ह अच्छा कोनो बात नहि छी मिलह तनी शाममे तो ठीक बात छी करतानी फोन। ठीक बात छी सात त मिलाइ छी ना।
ठीक छै ठीक छै।